हलो की समाचार छैय।
ठीक छैय।
अच्छा भऽ गेलै चाय।
अहाॅं अपन कहियो।
ठीक छैय, कहलहुँ चाय पिलियै की नैय
हां, पिलिये नश्तो केलियै।
अच्छा नैय पिलिये तऽ चल आउ।
छयै, ट्रेनो चैलि गेल।
चलि गेल--जा- हां, साढ़े छए बजे मधुबनी आबै छैय ओ
हां, छ छो पैंतालिस मे हूॅं ‌।
जा तहन तऽ गाड़ी छुइट गेल।
छलखिन हे महाराष्ट्र वाली छलखिन हे।
अच्छा
हूॅं, हम कहलियै हुनकर नै पूरा भेल अखन तक कहलखिन जल्दी-जल्दी करियौ ने पूरा हेतै। पैसा
कऽ लेबै।
हां। भयै जैतइ तऽ छब्बीस सए मे की सताइस ताइस
ई छब्बीस सए में अछि।
हां, तऽ भइए जेतैन चाइर टा बांकी
हां
हूॅं अच्छा
ह
कैर के सबके तऽ भइये गेले हम सएह कहलियै ने लिखाइ कहाँ छियै, एक सए अस्सी मिनट
नै जेना दोसर करै छै ने तैयऽ लिखाइ छै।
ह तऽ हमरा मे लिखायल हे
अहाँ वला में नैय लिखैयल हे
नै लिखल हे न पता नैय कियए।
हां, उ हुनका ओ जे छथिन जयनगर वाली जे छथिन। हुनका बलामे लिखैय छै, ई महाराष्ट्र वाली जे छथिन हिनको वला मे लिखइए ये
हमरे का वाला में नै लिखाइ छैय। हां पता नै कियै।
एक बेर रिफ्रेश कऽ कऽ देखियौ नै।
कैलिए नै होय छै।
नै होय छै।
नै हम फोनो हुनका केने रहियै तऽ कहलखिन्ह नै अहाँके भ सकय यै पूरा भऽ गेल हैत।
हां।
तऽ फोन ऐब सकय यै। हां उम्हर बला नै पूरा भैल हैतय नै तऽ आएब सकय यै।
कियाकि इहो भऽ सकय छै नै देखियौ जेनाकि ओ छलखिन्ह हें नै जय नगर बाली तऽ काएल ओ हमरा कहलैथ कि जे हमर पुर गैल यै हम जे करब से नै हैत अहाँ जे करबै तब भ जाएत अ इम्हर से कॉल नै जाएत तऽ काएल गेलै यै फोन। तै हमरा एते पूर गेलैय नै, ऐत से पर तै आएब गेलै तऽ उहै कहलखिन्ह की जे एकटा काज करू से मने बीस-बीस बीस-बीस पच्चीस-पच्चीस में बात करैत रहू फोन
हां।
तऽ अहाँके कॉल तै पुर जाएत नै हम कहलियै जे हां कॉल पूर जाएत।
हां।
हां आ आय जे करय छीयै नै तऽ एक सौ अस्सी मिनट देखाबय छै, आय लगबे नै करय छै।
अच्छा तब भऽ सकय यै हमरो कै बेर काएल केनय रहिए हुनका से?
काएल हुनका बुझियौ आठ नौ बेर हम केनै रहियै।
तब भ सकय तहन हमरो पर पुर जाए तुरते कहल कै
हां-हां त तै दुआरे से हमरा होय यै जे आय बुझायो अहाँ के चलत काएल से अहाँ पर फेर फोन नै ऐत।
हां ता तै अहाँके पूरियै जाएत
फेर ओहो जे छथिन महाराष्ट्र बाली जे छथिन हुनको पर जे केलयैन
हां नै होय छै।
अहां जे एक बेर देखबै लगा कै
हां।
तऽ हुनको पर उहै लिख कऽ अबै छैन एक सौ अस्सी मिनट मने नै जेतै आब कॉल हुनकर कॉपी खत्म भ गेल छै।
हुं हमरा सैह कहै छकै नै जे हमरा पर तखन कियै नै आबे छै।
हां। हां तै उहै आब अहूँ पर मे काएल से नै जाएत आय भर हमरा जहाँ तक उम्म अपना दिमाग जहाँ तक काज करय यै। हां कियाकि राइतै मे हुनका से हम कै बेर बात केलियै तकर बाद हमर स्विचे ऑफ भऽ गेल फोन।
अहाँके हुनका पर साढ़े दस बजे राएत से नै गेलैन हुनका पर कॉल
साढ़े दस बजे से अच्छा
हम केने रहियैन तब फेर एक सौ अस्सी मिनट देखेल कै तऽ हुनका स्क्रीन शॉट लऽ के हम भेजलियै।
देख
आ साँझ से जाएते छलैन ऐ जब हुनका पुर गेलय
हां।
तकर बादो जाए छलैन ऐ फोन
हॅं त एक दिन के बुझाइये टाइम दै छै पुरला के बाद जे जकरा नै पूरल छै से अपन कऽ कऽ ओकर कम्प्लीट भऽ जेतै।
हँ सेह बा
हँ।
और हम नहि कहब पूरलै कि नै दू तीन आदमी और छलै त नै फोन केल कै त हमु नै हमो कोन काज ऐह।
कऽ लैतै तऽ अपन पूरि जयतै।
हूॅं भने नै कहलक त हमरा भ सकये टाइम जल्दी बीत जै तहि
हँ बांकी रहि जेतै आ पर्यटन बैग केलक कि नै कॉल?
नऽय।
नै केलक आ ओकर सबके बांकियै छै अखैन दिन मे आइ भेल छलै दू बजे तऽ पन्द्रहे टा
बुझलियै हमरा कहलक हे करै छी से अखन तऽ करिते छै।
देखियौ।
दोसर से गप करैत हेतै होइत हेतै जे कि एकर नै पूरल हेतै।
हँ हँ।
हूॅं।
एखनो कते आदमी ओहने छै कि नै बदलेलै ये कि।
हूं।
कते आदमी ओहने छै कते आदमी बदलेलै ये स इ दिमाग मे आबि गेलैये। जे हमहुँ खाइ छी तऽ दोसरो खेतै आ कते आदमी के खेला तऽ खेला नै खेला तऽ नै खेला हॅं छइहे इ दिमाग मे ई जहिया हटि जेतै तहिया सुधरि जेतै मैथिला।
हँ तहिया सुधरि जेतै।
हँ।
अच्छा आ इ चाहतै जे कि हमरा भऽ गेल आ दोसर के अहिना छोड़ि दियौ त तांइ आब ओना ब भऽ गेल छै नऽ पहिले से नै होइ छलैये।
नै पहिले से नै छलै।
पहिले दोसर के घर मे किछो छै तऽ दऽ दीयौ उठा कऽ ओकरा नै छै आब रहितो मे नै दै छै फेेक देत लेकिन देत नै। से छै देखै छियैह। एकटा घर के बगले मे एत्ते आम कटहर फड़त लेकिन देतैथ नै सरा क फेेक दै छथिन।
आ आ हम जे हॅं काली पूजा मे जे गाम जाइ छी तऽ हमरा सबके ओइठनी बहुत अथी से काली पूजा होइ छै ने बहुत कते साल भऽ गेलै एक सेए आठ की दस साल भऽ गेलै।
अच्छा कत्तऽ?
अहिठुनी पछवाड़ि गाम कलुवाही लग मे। तऽ ओइठिना ओते दिन भऽ गेलै हँ। तऽ ओते सालसँ भऽ रहल छै, तऽ आब बड्ड जग- जियान छथिन भगवती भऽ गेल।
ह- हँ बहुत प्रसिद्ध।
सैह हाल, कोनो चीज एहन करियौ ने तऽ, ओ पूरा अवश्ये भए जाय छै।
ह उएह गेल रही हम बुझलियै।
हँ।
हमर मकान मालिक के ओऔते छनि सासुर। ढंगे, तऽ गेलहुँ तऽ ओ कहलखिन की जेकि हेभगवती! हिनका सझे साले बेटा देबनि तऽ आब कऽ खोंच पड़त। आ सो साल लगले आ बौआ भऽ गेलै।
बुझलियै, बड्ड जग -जिहान छथिन, यदि मोनसँ कहियौ ने तऽ जरूरे पूरा करै छथिन, भगवती!
आ ई हमरा कहथिन नहि माँगब, अपने देतैथ, आ ओ हुनकर कहब आब हनक सुनब, देखियौ।
बड़ी जल्द तेहन छथिन भगवती ओत के, आ ओई
आ बीतले छलै य।
देखि।
अक्टूबर म के अथी भेल छलैया, पू जा दिसम्बर मे बौआ भेलै।
देखियौ। ह।
तऽ एहि बेेर जेबै, एकरा लक खोंच भरै ल।
आब खोज भरल ले तऽ आयब, फोन करब।
हँ आयब, नम्बर हम सेव कऽ लेने छी ताहि दुआरे। हू।
एहि बेर तऽ बेसी अन्द हँ, बेसी अन्दाज तऽ सोचे छियै बहिनो सबके कहबै आबै ले, अबै जेत तहन ने। कुमायरे रहै तहिये अबै रहे, तकर बाद कहाँ अबे जाय गेले, बियाह भेला के बाद तऽ सब अपना -अपना घर मे रहै छै।
हँ, मेलो खूब लगैया।
बड मेला, झूला
हँ, सब चीज देखलियै। थोड़ काल हम कुश्ती देखलियै, कुश्त जे होइ छै, से देखलियै, भोर मे गेलियै बारह बजे। जे साँझमे आबि गेलिये चारि बजे, हिनका प्रोग्राम छलनि हँ, तऽ फेर चलि एलियै।
आ च तीने कि, चारि बजेसँ ओतऽ कुश्ती शुरू होइ छै।
हँ, ते ने कहलहु, एक घंटा देखलियै।
तीन चारि बजेसँ ओ शुरू होइत छै, तकर बाद थोड़े देरके बादमे ओ अथीवला जे होइया नाच। से बला होइ छै।
हँ।
तेकर बाद रातिमे जाकऽ आर्केस्ट्रा होइ छै, एगारह बारह बजेसँ शुरू।
हँ, त जिद्द करथिन रहि जाउ, रहि जाउ, हम कहलि नै हम नै
खोछि भर ल आयब तऽ एक दिन रहि जायब, छागर- तागर चहै छै ने, प्रसाद खा कऽ जायब। ओ, भले ही हम द आयब, अहाँके म मधुबनी के द एब।
हँ
बौओ छोड़ देत गाड़ी त ओइ के नई टेंशन छै लेकिन राइ, रहब, हँ नई जदि हुनका कोनो काज, भ जेतैन त ओ चइल जेतन काज वाला आदमी के नई ना रोकबै।
नए,
ओ अपन खा पी क जे निकइल जेथिन त कोनो बात नए छै अहाँ रहि जैब। प्रात भने अहाँके छोइर देत त,
ठीक छै।
हमरो त ब अहीं सभमे शौक पुरतै ने कतयसँ पुरतयै।
हँ। कुछ, हमरो जेठ बैर में बिया ब भ गेल।
हँ, हं- हं-हं।
हुं हूं ह
गे हमर तते दूर रोले ये अल्लाह कोसी बनारस में।
एथिन एथि पाँच साल के बाद सासुर गेल ससुर मइल गेलै ना।
अच्छा।
आब साउस जै कोला आब केहन मोन लगतय पाँच साल के बाद।
हँ-हँ।
हम काइल जाई बुढ़िया चइल जेतै तैखन।
हँ। तहन त आओर दिक्कत हेतैन------एखन त इहो छै जे अपन आ, रहथिन यदि त अपन घर दुआरि साफ सुथरा रहतन आ तकर बाद ई हेतैन जे ओति त कर, केकर बादे खेती हं-हं।
एकर दियादनी बाहरे रहतै बाउ एकर कलकत्तेमे अपन घोर दुआर लेलकै।
कनिटा दूटा बेटिए छेन बेटा नय छेन त कहै छ अपन बाहरे रहब।
अच्छा।
एकरा दूटा बेटे छै।
से छै।
ह अहाँके अहाँके नाश्ता बइन गेलै।
हँ बइन गेलै। बाहरेसँ ऐल छलै नाश्ता। हूं।
त ऐल छलै।
अन दिना कनियौ बनियो जाइ छै संन्डे छलैया आय। आय ओकर सबके अपन दिन छलैया।
आ
हँ ओहो उमरसँ जवाब दऽ रहल छै! ओहो कहय रहल छय जे हां अपन दिन छलय।
हुं
घरे में घुमाबे छियै छत पर पैन झिसीआई छय न।
नहि लक नहि जेबै ओहिना बुखार छलै और पैन तैन। परतै मोन खराब भऽ जेतै।
घर से दुआरि तक दुआरि सँ घर बस भ गेलै।
हँ बाहर सभ मे तऽ इएह भ जाय छै आ गाम घर सभ मे तऽ अपन।
हँ।
से छै।
गाम घर में तऽ इहो छै जे कनि एकरती बुनछेक भेल इमहर से इमहर लोक चलि गेल बाहर मे कतऽ जेते।
कतो नैह बाहर सब मे त और छै।
गामो मे आब नय जाइ छै ककरो अंगना कीओ।
अथी आयल न करोना।
हँ।
हूं तहिआ स लोक से लोक दूर हुअ लगलै। नहि हुव लगले ह जैहीया से ई करोना आयलै।
अब नय ककरो कीयो छै